छियै से। हेलो हाल चाल कैसन छैय सब नीक छैय। आवाज आय छैय की नाय छैय। हँ सब हाल चाल नीक छैय। हेलो हेल। और बताये घर परिवारमे सब लोग कैसन छैय माय, बाबूजी। सब लोगके तबेत नीक छैय।
हम सबसे बड़का भाइके नाम बताबै छी।
ओ नाम जाने रउए के नाम पे त पता छियै गोलू नाम छियै। जे नाम छैय नु ओ हमर भायके बड़ भायके नाम छैय
औरु सब छोटके की नाम छियअ।
हा ओकर से छोट नाम छियै ओकर नाम छियै विकास। आ ओकर से छोट नाम छियै अभिषेक, ओकर से छोट हमी छैय। हमर नाम त जानै छैय
आर ओ बहिनके कथी नाम छिअ।
आ बहिनके नाम लकी छैय और बताइ छैय घ खाना- पीना लोग सब कोइ खा लेलक। खा लेलि खाना पीना छी।
सब खा लेले छियै घरमे सब कोइ खा लेने छैय
ओ त और बताइ छैय खाना बड़ी आ पुछै छैय, पुछै छैय।
अपन कोई अपन कहीं मने जाइके योजना बनैले छियै कि ना।
कहाँ जायके, कहाँ जायके योजना बनैले
बाहर, बाहर कहीं।
हां त हम त बोलै छी कि सबके बोलै छी दुकानमे जितना लोग बाजै छैय सब के बोलै छियै राना जी के बोलै छी, राजन जीके बोलै छियै प्रताप जीके बोलने छियै, प्रताप जी जबइ ना छैय त बोलै छैय एगो दोस्त और रहय छैय आब नै रहै छैय ओ साइबर के ओकरो बोलै छियै हम टुअल बाद कर लै छैय, पढ़ाइ- लिखाइ करै छैय टूअल तक करलहि के बाद छैय। हमर दोस्त एगो बैंगलोर गइल छैय। त दू महीना रह के आय छै तऽ हम बात बतैने छै। तऽ वैह हम सोचै छियै टूअल बाद वहाँ जाय के रहै छै। काफी व बड़िया जगह रहै छै काफी बड़िया आमदनी मिलै छै। ओ त वैही सोचै छीयै, कि हम वा -वाहां बोलै छी। हां पूछै छै।
कि मने अगर हम वीडियो अगर बनाने में रुचि छी। आ वीडियो के एक्टिंग अच्छा लगैत छै, रउआ कि ना लगैत छै।
ना रउआ तऽ वीडियो के हम तऽ पलहि से शुरुआत से कहै छियै। के रउआ वीडियो तऽ बहुत अच्छा रहे नेटवर्क सकल के जे कटिंग छै ने बा। आ सकल के एक्टिंग रहै छै, ब्लोक कैसनो वीडियो बनाय छै, अच्छा बनाै छै पहली बात सुनै छी हम ति इ बोले छियै, एगो मोबाइल खरीद लेबेछियै आइ फोने खरीद लेबेछियै। ओकर बेंगलुर साथ चले छी, कियाकि बेंगलुर के लोकेशन बहुत बड़िया रहे छै। वहां।
कमाय- कमायके वास्ते चलै छियै, कि घुमैके वास्ते चलै छियै।
नै कमायके वास्तेचलै छै, लेकिन कमायके साथे देखियौ वहाँके टाइमिंग हो त अलग टाइम ओते छै, इहां तऽ रउआ दिन भर खटै छै, लेकिन रउआ मात्र आठ घंटा खटै छै। उहा दस दिन से मात शामके चार बजे ले खटै छै, पाँच बजे ओकर बाद राति के उ सब। सब से नजारा लाइटिंगर मानवि छियै, कि बैंगलोर सबसे। बड़िया जगहा छै, वहाँ तऽ बड़ाका- बड़का बिल्डिंग रहै छै। गाड़ी तऽ होइछै सबलेटम स्कार्पियो देखैह वहां लैम्बोर्गिनी, रोलर्स राइडर, बी एम डब्ल्यू। इ सब गाड़ी देख रउआ एगो वीडियो भेजै छै, जे हमर दोस्त भेजे छै वहाँ बैंगलोर से। ऐसन सीटी रहै छै ने एगो वीडियो बना दयै छै न रउआ खाली मकानो के गाड़ी के। उ वायरल हो जाइ छै, रउआ वहा पर वीडियो बना समझ मे कितना रिव्यू जाइ छै।
छन भगवान -भगवान कृपा करै छै, तऽ धीरे-धीरे शुरुआत करै छै।
ओ जरूर हम हँ तऽ हम बोलै छै।
जब हम शुरुआत करै छियै न।
हाँ।
केहू के मायके लाल से रुकै से रुकै नै ना रुकै छी।
हँ बात तऽ रौआ सही कहै छी।
आ अभी- अभी- अभी रौआ। ऐसे में सोचै छियै कि एतवार के हम अकेले जाय छी, ओकनी में जाय छी, ओकनी के दोस्त संगे जाइ छी, एहिसँ मत लोक सोचै काहे से कि ओकनी के वीडियो पहिलेहे सँ बनाबै छी, पहिलेसँ हमर रुचि नै छै, रौआ के हम बतैले छी।
हं बतेरे छी बात सही कहै छी।
एहि लए की ओकनी के ना जाने देबै छै कि हमर अन्द-अन्दर के टैलेंटेड। टैलेंटिक काज काह का भेल छै।
हँ बात- बात- बात सही रौआ कहै छी।
उ सब उ सब वीडियो बनावे छै जाय छै। इसलिए हम जाइ छी आ उ सभके। अगर नजर अन्दाज करै छियै नऽ। तऽ उ सब सोच लगतै छै कि बड़ा आदमी बन गेल छै कमा छै कमात रहलै छे। ऐसे-ऐसे ओकनी के मोन में सोचे लै छै। एहि से हम ओकनि के साथे जाइ छी कि ओकनि के सोचे ला। आ अपन जब शुरुआत करै छै तऽ आगे चलके ओकनी के मालूम होये जाइ छै।
हँ बर बात-बात तऽ सौ परसेंट सही कहै छियै। उत कहब तऽ कए दिती तैयारी पढ़ैसे करै छियै पढ़ैसे
हम आ हम अगर-अगर-अगर हम जाय जाइ अभी-अभी कहलियै ले जाइ छै न तऽ ओय हम जाइ छीय नतऽ ऐस पहिले बोलत ले जाइ छै। तब ना जाइ छै।
हँ।
बाप उ सबके पास मोबाइल आइ आइ नथिंग अइ छै। तऽ ओ सब वीडियो बनावलै छै तऽ ओ बोललै की तुहू बना लै छे। तऽ हमनीके बना तऽ हम ओकरो संगे जाके बना लैछी। तऽ साइड साइड हमराके साइड रोल देबऽ लै छै। ठीक है इसलिए हम अब अगर अगर हमरा खुद पर खुद पर विश्वास बाकी अगर हम कर लेबै छियै। तऽ हमरा खुदसँ स्टार्ट करयके होइ छै तऽ ओहि ला हमरा मोबाइल किनयके होतै छै। ओकनी के मोबाइल बाँटे तऽ ओकनी के मोबाइल कर लै छै वीडियो बना रहलै छै।
हँ तोरो बात सही कहै छी तऽ हम त चाहै छी कि बढ़ियें से। अच्छा वीडियो बनाइ छै।
रौआ रौआ वीडियो मेन बड़लै छियै।
हम जरूर बनबै छै।
बस एडिट उडिट तऽ जनलै छिय। सभ सीख लेबै छै ओकर बाद हम वीडियो बना लै छै जैसे कि बोलबम आबैवला छै तऽ बोलबम पर हम बनबै छियै। ओकरा बाद नवरात्रि नवरात्रि आबैवला छै तऽ नवरात्रि में मंन्दिर में जाके बनावलै छै माता रानी के पास ओकर बाद ओकरा ओकर बाद छठ पूजा आबै छै तऽ छठ पूजा मे बनाबै छै ऐसे-ऐसे करते-करते धीरे-धीरे बनबै छिय। ओकरा बाद पवन सिंह के सैड सॉन्ग के बनाबै छियै।
हँ जरूर बनबै छी। तु तऽ ओ तऽ हम कहै छीय की रौआ वीडियो बनाय के कहै त छियै।
जरूर बनबै छै वीडियो।
तऽ हम तऽ हम ओहि सम हम सोचै छियै देख हम पढ़ै रह ओ बात कहै छियै कि हमरा एडिटिंग कोर्स की नहि छै ओकरा सीखै छी। ओहिसँ हम तऽ आब हम सोचै छी ओ कम्प्यूटर खरै छै। एक ई जगर भीडियो बनै छै ओ रडिंग ब कम्पटर रहै छै। हमरो भी कम्प्यूटर के काम रहै छै हमको भी कम्प्यूटर पल्स एडिटिंग सीने छै बहुत तरह कि वीडियो जे इंस्टा बनाय छै नु ओकर सुधारब वडियो भेजत एडिटि करै छै न। ओ ओकर हिन्सटाग्राम पैसा कमाइ छै। कोनो एडिटि करे छै नु त हम ऑनलाइन पैसा दे ए कम्प्यूटर खोल त रूट्य पर बनाय छै। रो ऐसन करै छै छा जाइ छै बना द छै पीदी।
बस बस ऐसन नहि सोच देखऽ देखऽ एक बात सुनल छिय।
हूं।
अगर अगर मुकामपर अगर पहुँच गेलै छी। तोरो त तोर तू ऐसा मत सोचिये छै कि। कि हम बदल जाएंगे छै हमराप। घुमण्ड आ गेल छै जो मे हम पहिले छीय उ बाद में भी छीये आ ओ आगे भी। रहल रहै छी।
ह ठीक छै सब बात सही कहै छी। ल देखि। मौका मिलै छै ने तऽ मौका न गबााय छै काहकि एक बार उम्र। ढल जाइ छै रहुए एगो देखे छी हमर दोकान पे एगो रहु आबै छै। मने ब्र ईज हो जाइ पचास ईज होइ छै। ओ पचास क उमर मे ओकर बू बनाय के चाहे छै। सक्सेस होइ छै होइ छै लेकिन बहुत कमटी होइ छै। ओ उमर मे सब चीज हो क फायदा छै ई उमर मे स चीज होइ छै। हर लोग पर।
मजे छै एगो इ। इंस्टाग्राम पर हम वीडियो देख ले छिय आचार्य आचार्य नाथ नाथ के। कि जब तुम। ऽ ओहिमे बोलै छै कि जब तुम शुरुआत करि लै छे। त जब अब नहि उठै छै तऽ कब उठै छै। जब आगे अब अब उठनाई होगा। अब उठै छै नहि तऽ अगर अब देर करै छै तऽ आगे चलके। तुम्हारा मृत्यु आगे सामने आ गय छै। तब तुम उठिके का करै छै कोइ फायदे न छै।
हँ जरूर बात सो परसेंट सही कहै छै।
तऽ। अगर अगर हम अब अभी भी अब अपना नसीबके अगर। सु सुताइ सुताइ छै तऽ आगे चलके भी नसीबमे सुत जाइ छै। आब जीवन मे बार बार जनम नहि लेै छै।
हँ वही तऽ हम बोलै छी की। अगर अगर हम अभी हमारे पास टाइम छिय अओर कुछु करनेके हमक। जरूर छै हम जानै छ हम उस चीज को कर देै छीय। अगर अभी ऐसे न लगै छै बाद मे उमर भी जे ओ सब अफसोस। करे छी किह हम हमर समय वक्त आ इ सब। ई सब हमे करेके चीे ताकत रे करै छै। लेकिन हम ई वक्त गबा द छिय तऽ ओ समय पछताके क्या फायदा छै किया। खेत मे चु गै छै ओहिस कहै छै जब टाइम मिलै छै उहे। समय करै छै तऽ लोक सोचते रहे छै आ हम बढ़िते रहै छै।
आ हमर परिदारसभ हमर घरपर बहुत हँस लै से।
। देखिये अभी जमाना हर कोइ हँसे छै। अगर एक दिन सक्सेस मिल जाइ छै ने यही जमाना रउआ आगे पीछे डोलै छै। और दोस्त होय छै, अभी तऽ रौउआ दोस सब रौउआ हँसै छै कि बीडियो बनायके लोड ना रहै छै। रौउआ बुलियो के खाली व्यूजे आय छै नै ओ रौउआ संगे बीडियो बनाय के कहै छिये कि चल ना दोस्त चल ना बीडियो बनाय छी, तोरा साथे चल बीडियो बनाय छी, अभी ते रौउआ ओ सब मना करै छै एकबार तऽ वायरल हो जाइ छै रौआ फेर देखी छै जलवा रौआ अपन छै
सही बात बोले छै लेकिन उ सब नहि जानै छै कि हमर अन्दरके एक्टिंग का रहल छै।
टैलेंट देखि के टैलेन जी रौउआ बात सही कहै टैलेंट हर कुनू के ना दी कहै छै। मे हम रखै छी, टाइम हो गेल छै, बाद मे फिर कॉल करै छी।
ठीक छै, ठीक छै।